की हाल छै?
अ बढ़िया छै अपन कहियौ?
मिथिलांचल के पाबैन तिहारके बारे मे किछ बुझले हैत कते आएब गेल आब सब पाबैन तिहार शुरू भऽ रहल ऐछ।
हां-हां। आब तब आब ई सब टाइम से तै शुरू हैत सबटा पाबैन सब?
अ समय आएब गेल ऐछ, पहिले तऽ आब ई साबन मे ई भेल मधुश्रामणी, पंचमी शुरू भऽ रहल ऐछ। पंचमी, मधुश्रामणी अहूँ दिस कियो कऽ रहल छैथ नव पबनैतिन छैथ। की ऐ बेेर?
नै से तऽ नै छैथ लेकिन मतलब ओ टोल पार मे छैथ। गा-अँगना में नैय छैइथ, टोल पार में छैथ।
बनाबै छी खीर घौरजाउर सब, बनैया अहाँके घर में ओहि दिन के पाबैन में?
हँ-हँ बनैयैऽ, ओ खीर घोरजाइड़ सबके पातैर पड़ैयैऽ, कुमाइर ब्राह्मण होइयैऽ।
बहुत नीक लगै छै, पातैर होइ छैन, डोका चरहै छैन सेहो न अइ म
हँ-हँ, डो-डोका, नीम, नेबो।
आम-आम के जे गुठली होइ छै, सेहो चरहै छेनाइ में, पक-प-जेकरा पखुवा अपना सब कहै
कहै छियै से, हँ-हँ, और मधुश्रामणी म मतलब ई छै कि सब जगह के तऽ एके रंग होइ छै न? हमरो सबके तरफ जेना होइत हे
बिषहारा के पूजा भेल, पबनैतिन सब सब दिन अरबे खाइ छाइथ। कतौ कतौ होइ छै जे राइ त में नैय खेलैथ, त कतौ कतौ होइ छै जे हॅं राइतो में खाइ छाइथ। सब किछ अरबे खैऽल जाइ छैन, सासुर सँ जे अबै छैन ओहैऽ खेनाइ कहल जाइ छै जे खाइ छाइथ।
हँ।
बहुत नीक लगै छै। पहिर ओइड़्ह कऽ, हमरा बियाह के बात तऽ कहै छी सब स नीक जे होइ छै त्योहार जते होइ छै, सब स नीक हमरा मध् धुश्रामणी पंचमी लागै यैऽ, सखी सहेली संगे गेलौं, घुमलो
हँ।
डाला सब लऽ के, सब रंग के ओई में फूल इहै एकटा भगवती छथिन जे जिनका विषहारा के बसियो फूल चढ़ा सकै छी।
फुल चरहै छैन, हॉं। और सभटा फूल चरहै छैन, अपना सबके इम्हर कते भगमान भगवती क केते सारा फूल यैऽ जे कहै छी जे नैय चरहैन ई सजाबती फूल यैऽ, लेकिन हिनका में सबटा चरहै छै, छै कि
बसिया फूल चरहै छैन, हँ बहुत बहुत विशेष छै कि पूजा के बहुत महत-महत्व छैय। सोहागिन सब के लेल तऽ अति ई महत्वपूर्ण अ-कहल जाइ छै।
हँ-हँ बिलकुल। जिनकर शादी भेल रहै छैन, हुनकर सबके फऽ-मतलब साल म हुनकर सबके पाबैन होइ छाइन? ई तैइ में सब स नीक पाबैन इहैऽ बुझाइ यैऽ, बे एगो स-सावित्री व्रत भेल, मधुस् श्रामणी भेल, हुनका सबके तऽ सबटा पाबैन हो
बहुत छै, बरसाइतो के बहुत छै, ओकर बाद ओइ स आगू बर् हु तऽ फेर पितरपक्ष, अपना सबके तऽ देव-पितर दुनू के पूजा होइ छै न, पितरपक्षो में ब्राह्मण भोजन भेल सब रंग के बनल, तर्पण भेल। ओही के बीच में आइब जाय यैऽ अहाँ सबके अनंत चतुर्दशी, चौड़चन पाबैन, चौड़चनो पाबनि के कत्ते महत्व छै।
बहुत-बहुत, और हमसब क एक कतेक ठाम की होइ छै, हम सब बहुत ठाम देखलियै जे
चौरचन पाबनि सब म खीर क जे ओ मड़ड़ बनैये त ओकरा चाँदी क सिक्का सँ काटल जाइये, लेकिन हमरा सब क ओइठां नै होइये ओ चीज।
नै हमरो सब में ओ चीज होइये चाँदीये क सिक्का सँ ओ पेएल नै जाइ छै ओ होइ छनि। आ ओइ दिन ओइ दुवारे कहल जाइ छै जे ओइ
बिना किछ हाथ मे लेने जे दै छथिन, तऽ हुनका मिथ्या कलंक लागि जाइ छनि, चान - चन्द्रमा के जे नै देख सकै छी ओइ दिन ओइ दिन चन- चान के देखू, किछ हाथ में लऽ कऽ चाहे ओ दही के मटकूरी हुवे या फल-फूल हुवे, किछो लऽ कऽ देख
किछो बिना आ एते तक तऽ यऽ कि मां, काकी सब कहैत रहै छथि जे जाबे पूजा नै हेतै फल लऽ कऽ या दही लऽ कऽ नै देखबै ताबे देखबो नै करियौ। आकाशो दिस तकऽ नै दैत रहै छथि।
हॅं, कहै छथि, कहल जाइ छनि जे श्राप लगै छनि मिथ्या कलंक जेहो काज अहाँ नै केने रहब ओहो कलंक अहाँके लागत, तै दुवारे कहै छै जे ओइ दिन नै करबाक और तीजो होइये अहाँ सब दीस?
नै हमरा सबके तीज नै होइये एकटा से देखलियै हँ।
चौड़चनोए जकाँ ओहू पकवान सब बनै छनि सोहागिन सब पूरा नव कपड़ा लऽ कऽ हुनकर श्रृंगार भेल।
हँ।
नारेश्वर के पूजा होइ छनि। नर-नारी दुनू रहै छथिन तऽ हुनके ओइ दिन विशिष्ट पुजा होइ छनि, ओइ दिन निराजली रहल जाइ छै, किछ नै अहां पाइनो नै पिब
अच्छा त ओ कनि, कनी मतलब अहाँ सके होइये त ओ कनि हमरा बताउ तऽ, ओ हमरा सके इमहर ककरो कियो नै करै छथि। हमरा पते नै अइ ओइ बारे मे।
ओ होइ छै जे म अहाँ जेना आइ सब व्रत करै छी तहिना इहो छै। अइमे इ छै जे भोरे उइठ के पूजा-पाठ जे करै छी करैये साँझ के करू। पूजा के बेसी महत्व छै। पूरा दिन पाइन ताइन नै पीबू, नॉर्मल एक दिन त जेना होइ छै, भोरमे एक बेर जेना पूजा-पाठ करै छी, ओना पूजा-पाठ कऽ लियऽ। साँझ मे भरि दिन किछ पाइनो नै पीबू और साँझ मे कि छै जे नव वस्त्र, चूड़ी अ जते श्रृंगार होइया अ्म महिला के ओ करबाक चाही और तकर बादओ हुनको श्रृंगार चढ़ै छनि ओहिना पकवान चढ़ै छनि, और कथा होइ छनि कथा सुनू पूजा करू हमसब मन्दिर जाइ छियै एत बाबा बैद्यनाथ के मंदिर छनि तऽ ओहि प्रांगण मे गेललहु तऽ देखलौं जे बहुत जगह पंडीतजी कथा सुनबैत रहै छथिन आ ओहिमे हुनका त दक्षिणा दियौन प्रात भेने से भरि राति अइमे जागहो के रहै छै। कते लोक नै जागै छथि लेकिन अइमे जागै के रहै छै जाइग क भैर राइत कीर्तन भजन करू, फेर भोरमे अहाँ पूजा पाठ कऽ कऽ ब्राह्मण के खुआकऽ तखन किछु अन्न ग्रहण करु से छै।
अच्छा ई लेकिन कनि मतलब ज्यादे लगैया जे नियम निष्ठासभ कयल जाइत अइच।
बहुत नियम निष्ठा अइ मतलब ओकर बाद आगू भऽ जाइए चौरचैइन, अनंत चतुर्दशी। ओहूमे सभ रंगके त्यौ मनायल जाइए। अथि बनबै छी सोहारी बनबै छी। खजूर, पिड़िकिया ई सब जते होइ छै सभटा बनायल जाय छै चन्द्र कला सभ सभटा चौदह -चौदह टा क सभकिछु हँ सभटा चीज। हन तऽ दुर्गा महारानी आइब जाइ छै, देखते देखते।
हाँ
ओकर बाद अपना सबके अइ से छठियोके तहिना अइच।
हाँ छइट के तऽ अपन सभके इम्हर सभसँ बेसी महत्व अइच। छैठ सनक महापर्व तऽ कोनो नै।
अपना सबके तऽ छठि राना माइ राना माइ शोल्हो कला लऽ क ठाढ़ रहै छथिन चारि दिनके ई जे बड़का महापर्व जे कहै छै? अपना सबके से अइ, एहन कोनो पाबन तिहार नहि अइ जे अपना सभके नहि अइ तहिना जतिया जीतियोमे तऽ किछु नहि खायल पियल जाइया तीन दिन तक रहैए। मड़ुआ माछ खाउ, सेसभ रहै छै।
जीतियो लेकिन मतलब देखैत छैन कि बहुत ओहोके कठिन छैन। जे भी करै छैठ, तीन दिन तक बिना पाइन क बिना खेनाइके रहनाइ लेकिन
एहिमे तऽ झिंगुनीके फूल लऽ कऽ कहैत छै जे पारण कयल जाइत छै कि देव पकायल जाइ छै से
हां सही कहै छियै। एहेन मतलब सब पाबनि के अपन सब के इम्हर अलग अलग नियम छै, और सबटा एक एक स बढ़िकऽ एक छै।
ओकर बाद शामा माइ आबि जाइत छथि।
हां
सामा चकेबा खेलाउ।
सामा मे कए दिन पहिनेे से गीत सब होबय लगैया मतलब साँझ के?
अ हमरा सभके तऽ दिस जे होइए हमर नहिरामे से आहांके खरना दिन शुरू भऽ जाइया, खरना पाबन दिनसँ ओ ओ हां ओहि दिनसँ गीत शुरू भऽ जाइए ओहि दिन आ सीढ़ी सामाजिक कहै छै, सब सर्वप्रथम ओहैय बनै छै। पहिल जे होइ छै, से सीढ़ी सामा भेल ओकर चुगला वृंदावन बनाउ।
हाँ
देवउठान एकादसी होइ छनि ने ओहि दिन हुनका पितहर के छिट्टा देल जाइ छै।
हाँ
पूर्णिमाके हुनका से श्रृंगार पटार कऽ कऽ सब दिन गीत नद भेल, तखन साँझ मे जाके हुनका पूर्णिमा दिन जोतल खेतमे जे कहैत छै से विसर्जन कयल जाइत छै।
कयल जाइ छनि हँ।
बहुत नीक लागैए हमरा ओहो त्यौहार
सामा चकेवा। ओर अहाँसभके मतलब जे अहाँसभ जे बनाबै छियै सामा। तऽ हम ओ मतलब हम एगो चीज देखलियै कि हमरो माँ क की सब बनबै छथिन लेकिन अहाँ सबके एहिठाम जे दीदी बनै अछि।
एते सुन्दर सुन्दर हमरा सबके घर के बगल में छथिन भेदास सब छथिन। एते नीक नीक ओसभ सामा बनाबैत छथि।
बहुत सुन्दर सामा बनैत छै हमरा सबके मि मिथिला पेटिंग से टच छै से हमरा
हँ।
कृष्णा ओकर मूर्तिके अलग होइत छै ओना कुमइनो सभ लऽ कऽ अबैत छथि। हुनकोसभवला सतभैया बनायल जाइत छै बहुत किछु बनायल जाइ छै ओहो
फोटो ही बनायल जाइ
पाट बटोही बनायल जाइ छै ढोलकिया पिपीहीवला जतेक भी होइएा सभटा बनैल जाइत छै बहुत नीक लगैत छै बहुत भाय के ओरदा बढ़ैत छै भायके लेल ई कयल जाइत छै भाय सभके ओहि दिन पूर्णिमा दिन फापड़ भरायल जाइ छनि चूड़ा गुड़ लऽ कऽ तहन हुनका सभके अर्पण बैसाकऽ तहन ओ फोड़य छथिन ठेहुन पर भाई सब आशीर्वाद दै छैन। के मंगल कामना होइ छै आर भसेला के बाद भमरा भमरावालला गीत गाायल जाइए गीतनाद होइए बहुत नीक लगैया।
हँ सामा मे और ओ कथि मे बने रहा सामा के साथ सऽ चुगला वृंदावन
चुगला वृन्दावन ह संगे हे बनैया। ओकरो गा गारियाल जाइत छै मैथिलीमे खूब गारि पढ़ल जाइत छनि। चुगला वृन्दावनके
ह। सबसँ लेकिन ओ कनि हँसियो पात्र रहै अछि। सब हुनका हँ।
ओकर बाद रैब शैन पाबनि भऽ जाइएा अखन ई साल के ओ जे सबसँ समाप्त रवे शनि पाबनि से होइया ओहि दिन उठाायल जाइया तकर बाद शुरुआत भऽ जाइया तिलाासङ्क्रान्तिसँ।
अच्छा दीत रवि शैनसँ समाप्त होइया कि अथी लबानसँ समाप्त होइएा
लबान रवि शनि पाबनि हमरासभ दिन एक्े दिन भऽ जाइए।
एक्े दिन होया अच्छा। आओर अथि उमहरो अहाँ सब सपतो डोराह कर छी कि
हाँ सपता डोरा शुरू होइए पूर्णिमा दिनसँ होली जहियासँ होइए तहियासँ।
तहिससँ होली
होइए आओर सप्ता डोराके विसर्जन आओर इ जे छैथ आ रइव शइनके दुनूके एक्के दिन समाप्ति होइ छैन। अहाँके बैशाख मासमे हुनकर उ होइके जहिया दिन होइ छैन तहिया। तय दुआरे लोकसभ कहै छैय छ मासके भार उठाबै छी जे सभ करै छैथ ई।
हँ- हँ बिलकुल।
बहुत नीक सभके त्यौहार अपना आपमे अद्भुते छैय।
हँ।
मेहनतो करै छथि त मतलब बढ़ियां स नीक लगै कमे सब दिन। हमसभ बच्चे स देखैत एलियैए से बहुत एकरा हर त्यौहार हमरासभके लग स पाबैन तिहार जते देखलौं सभ लग स देखलौंएँ त एक एकटा रटल अय जे कखन की होइ छैय नै होय छैय। छैय से
सबटा शुरुए से देखै छलियै अच्छा अहाँके मतलब गाम कोन गाम अइछ।
रहिका भेल हमर गाँव।
मतलब नैहल रहिका यऽ।
ससुराल सिघ